हेलो
हेलो
नमस्कार
नमस्कार नमस्कार
सभ ठीक छै ने
हँ सभ ठीक छै
ठीक आज हम शिक्षा विषय पर बात करब ठीक
हँ ठीक बा
शिक्षण मनुष्यक जीवनक सबसे महत्वपूर्ण आधार होइत अछि जे बिना जीवन अधूरा आ दिशाहिन लागेत अछि
बिल्कूल शिक्षा केवल किताबक ज्ञान नहि होइत अछि बल्कि ई सोच व्यवहार आ व्यक्तिगत विकास सेहो करैत अछि
हँ सच कहू तऽ शिक्षित व्यक्ति समाज मे सम्मान प्राप्त करैत अछि आ सही गलत के बीच अन्तर समझ सकेत अछि
हँ शिक्षा व्यक्ति के ओ आत्मनिर्भर बनबैत अछि अ ओकर जीवनमें अक्सरक अवसरक दरवाजा खोलैत अछि
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे शिक्षा बिना मनुष्यक विकास सम्भव नहि अछि कियाकि ई जीवनक दिशा तय करत अछि
बिल्कुल शिक्षा व्यक्ति के अन्धकार से प्रकाश दिश दिश लो जाइत अछि
कहलियए हम एक शिक्षकक केँ बात सुनलूं जे शिक् शिक्षा एक अहम शस्त्र अछि जे दुनिया बदलि सकैत अछि
ई बात बिल्कुल सही अछि कियाकि शिक्षित समाज हमेशा तब प्रतिशाली होइत अछि
हँ सच कहु तऽ शिक्षा केबल नौकरी लेल नहीं बल्कि एक अच्छा इन्सान बनबाक के लेल सही जरूरी अछि
हँ आ ई मूल्य अनुशासन आ नै तीकता सेहो साबित अछि
हमरा लगैत अछि जे ग्रामीण क्षेत्रमें शिक्षा के आओर मजबूत बनावल बहुत जरूरी अछि
बिल्कुल कियाकि शिक्षा समान अवसर दैत अछि चाहे व्यक्ति शहर में रहैत हो या गाँव में
काल्हि हम देखलहुँ जे बहुत रास बच्चा कठिन परिस्थिति में सेहो पढ़ाइ करि रहल छलाह
ई बहुत प्रेरणादायक अछि कियाकि संघर्ष सँ ही सफलता मिलैत अछि
सच कहू तऽ शिक्षा व्यवस्था के आत्मविश्वास सेहो देत अछि
हँ आ ई निर्णय लेबाक क्षमता केओ मजबूत बनबैत अछि
हमरा लगेत अछि तकनीकी शिक्षा आजुक समय मे बहुत जरुरी भय गेल अछि
बिलकुल कियाकि भविष्यक रोजगार कौशल आधारित होइत जाइत रहल
काल्हि हम एक विचार पढ़ लियौ शिक्षा ओ हथियार अच्छे जेकर उपयोग से अहाँ अपन भविष्य बदलि सकैत छी
ई बहुत सुन्दर विचार अछि आ शिक्षा के महत्व तो के सही ढंग से दर्शाबैत अछि
सच कहू तऽ शिक्षा जीवनक सबसे मूल्यवान पूंजी अछि
बिलकुल कियाकि ई एक एहन सम्पत्ति अछि जे कखनो चोरी नहि होइत अछि
बिलकुल हमरा विश्वास अछि जे जतेक लोक शिक्षित शिक्षा मानवक जीवनक सबस बड़ा आधार अछि जे व्यक्ति के ज्ञान समाजक आत्मनिर्भरता आ सफलताकदिस अग्रसर करैत अछि आ समाज के प्रगति पथ पर लागय जाइत अछि
बिलकुल अशली शिक्षा होइ अनुभव सँ मिलैत अछि जे हम जीवनमे अपन गलतियाँ असफलताक सँ प्राप्त करैत छी
ही सच कहू त शिक्षित व्यक्ति कठिन परिस्थिति मे सेहो धैर्य आ समझदारी से काम लै त अछी
हँ कियकि शिक्षा मनुष्य के भावनात्मक रूपसँ सेहो मजबूत बनबैत अछि
हमर लगैत शिक्षा समाजमे सम समानता लाबैत अच्छी कियाकि ई हर व्यक्ति के अवसर प्रदान करैत अछि
हँ बिलकुल ई जाति धर्म या स्थित स्थितिसँ ऊपर उठबैके सोचबाक क्षमता दैत अछि
कलियामे एक स्कूल मे देखी यौ जे शिक्षक बच्चा सबके व्यवहारिक ज्ञान सेहो सिखा रहल छलाहंऽ
ई बहुत जरूरी अछि किियकि केवल किताबी ज्ञानसँ पूरा विकास सम्भव नहि अछि
ह सच कहा हू त आधुनिक शिक्षा प्रणाली में तकनीकल भूमिका बहुत बढ़ी गेल अछि
बिल्कुल कियकि शिक्षा नेतृत्व क्षमता सेहो विकसित करैत अछि
ओ बिलकुल बिलकुल कनी हम एक विचार पढ़लियौ शिक्षा के बे डिग्री नहि बल्कि जीवन जीवा के कला अछि
ई विचार बहुत गहरी अर्थ रखैत अछि आ सही शिक्षाके प्रभावित करैत अछि
ह सच कहू तऽ शिक्षा बिना जीवन अन्धकार जेका लगे दे छैय हँ शिक्षा ही ओ दीपक अ छी जे अन्धकार दूरी करैय
हमरा लगैत अछि जे बच्चा सब मे पढ़ाई प्रति रुचि बढ़नाइ बहुत जरूरी अछि
ह बिल्कुल बिल्कुल कियाक भविष्य को आधार आजुक शिक्षा पर निर्भर करे
काली हम देखलहुँ जे बहुत रास छात्र कठिन परिस्थिति मे सेहो पढ़ाई मे सफल होइ तस
ह ई प्रेरण दैत अछी जे मेहनत से सबकछु सम्भव छैय
सच कहू तऽ शिक्षा व्यक्ति केवल सफल नहि बनेब त बल्कि अच्छा इन्सान सेहो ब नैत
बिल्कुल कियकि इ संस्कार अनुशासन आ जिम्मेदारी सिखबैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे जतेक शिक्षा मजबूत होए ओतेक देश मजबूत होएत
सही कहलियए शिक्षा मानव जीवन सब से शक्तिशाली साधन अछि जे व्यक्ति के ज्ञान विषय देत अछि
शिक्षा मनुष्य जीवन मे केवल जानकारी नही देत अछि बल्कि ओकर सोचबाक तरीका आ नजरिया सेहो बदले अथि
बिल्कुल शिक्षा व्यक्ति के सही निर्णय लेबाकऽ क्षमता दैत अैछि आ जीवन कऽ हर क्षेत्र मे मारगदर्शन करैत अछि
सच कहू तऽ बिना शिक्षा मनुष्य आ पशु मे बहुत अन्तर नही रहैत किया कि स्वच्छ आ समझ विकास विकसित नहि होइत अछि
हा शिक्षा मनुष्य के सभ जिम्मेदार आ अनुशासित बनबैत अछि
हमरा लगैत अछि जे शिक्षा। जीवनक हर समस्या के समाधान करबाकऽ शक्ति प्रदान करैत अछि
बिल्कुल कियाकि शिक्षित व्यक्ति समस्या से भागैत नै हा अछि बल्कि ओकर समाधान खोजै तऽ अछि
काली हम सोचै तऽ छलहुँ जे शिक्षित व्यक्ति हमेशा आत्मविकास आत्मविश्वास से भरल रहैत अछि
ह कियकि ज्ञान और समझ ओकर डर के काम करैत अछि
सच्च कहू तो शिक्षा व्यक्ति के स्वतंत्र बनेबै अछि
बिल्कुल ई आर्थिकऽ सामाजिक आ मानसिक स्वतंत्रता देत अछी
हमरा लगैत अछि जे शिक्षा समाज मे सकारात्मक बदलाव बनबाकऽ सभ से मजबूत साधन अछि
हू बिल्कुल सही केलियौ कियाकि शिक्षित समाज अपराध आ अन्धविश्वास से दूर रहेत अछि
काल्हि हम एक विचार पढ़लु शिक्षा ओ प्रकाश अछि जे जीवन कऽ अन्धकार के दूर करैत अछि
ई विचार शिक्षा के वास्तविक महत्व के बहोत सुन्दर ढंग से दर्शाबैत अछि
सच्च कहू तऽ आजुक समय मे तकनीकी शिक्षा बहुत जरूरी भेल गेल छै
हा कियाकि रोजगारक दुनिया तेजी से बदलि रहल अैछ
हमरा लगैत अछि जे शिक्षा व्यक्ती के आत्मनिर्भर बनबैत अछि आ दोसर। पर निर्भरता कम करैत अछि।
बिल्कुल आइ आत्म सम्मान सेहो बढ़बैत अछि
कैलियै हम देखलहु जे बहुत रास गरीब परिवारक बच्चा शिक्षासँ अपन जीवन बदलेत बदैल एलेन
बिल्कुल बिल्कुल ई शिक्षा के सभसे पेघ शक्ति अछि परिस्थिति बदलबाकऽ क्षमता
सच कहु तो शिक्षा केवल नौकरी नहि बल्कि जीवन जीवाकऽ तरिका सिखबैत अछि
आ ई नैतिकता मूल्य संस्कार सेहो बिगसित करैत अैछ
बिल्कुल। हमरा विश्वास अछि जे जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षाके गम्भीरता सँ लेलऽ तऽ समाज बहुत प्रति प्रगतिशील बनि जेत
बिल्कुल बिल्कुल सही कहलियौ मित्र शिक्षा मानव जीवनक सभसे अमूल्य सम्पत्ति अछि जे व्यक्ति के ज्ञान विवेकऽ आत्मनिर्भरता आ उज्ज्वल भविष्य दिस ले जाइत अछि आ पूरा समाज के विकास आ प्रगति पथ पर अक्सर करैत अछि। अदऽ शर करै
बिल्कूल कियाकि असल सँ स्कूल खत्म होब पर समाप्त नै होइत अछि बल्कि जीवन से हो लगातार मिलैत रहैत अछि हलो
आँ, सच कहू त शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति के केवल नौकरी लेल नहि बल्कि सोच विकसित करबाक लेल जरूरी अछि
हँ ई मनुष्य के तरकी आ विश्लेषणात्मक सोच सिखबैत अछि
हमरा लगैत अछि जे शिक्षा समाजमे सुधार लाबत सबस प्रभाव साधण अछि
बिल्कुल कियकि शिक्षित समाज सँ आ अन्धविश्वास आ गलत प्रथा धीरे धीरे कम होइत अछि
कली हम एक शिक्षक बात सुन दियौ जे शिक्षा व्यक्ति के बेहतर इन्सान बनाबैत अछि
ई बिल्कुल सही बात अछि कियकि ज्ञान बिना व्यवहार अधूरा रहैत अछि
ह्म बिल्कुल सच कहू तऽ शिक्षा व्यक्तिके आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आ जिम्मेदार बनाबैत अछि
हँ आ ई नेतृत्व क्षमता सेहो विकसित करैत अछि
हमरे लगैत अछि जे शिक्षा महिला सशक्तिकरणमे सेहो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाब निभाबैत अछि
बिल्कुल कियाकि शिक्षित महिला पुरा परिवार आओर समाज के ओ मजबूत बनाबैत अछि
कल्हि हम देखलियो जे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा धीरे धीरे सुधार भय रहल अछि
ई बहुत नीक संकेत अछि कियाकि विकास शिक्षासँ शुरू होइत अछि
हँ सच कहू तऽ शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति के सोचबाक स्वतन्त्रता देैत अछि
बिल्कुल बिल्कुल आ ई सही आ गलतमे अन्तर समझक क्षमता दैत अछि
हमरा लगैत अछि जे आधुनिक दुनियामे डिजिटल शिक्षा बहुत जरुरी भए गेल अछि
हँ कियाकी तकनीकी सँ सिखबाक प्रक्रिया आरो सरल भय गेल अछि
कल्हि हममे एक विचार पढ़लु शिक्षा जीवनक ओ कुंजी अछि जे सफलता के हर दरवाजा खोल दैत
ई ई विचार शिक्षा के महत्व के बहुत सुन्दर ढंग से दर्शाबैत अछि
सच कहू तऽ शिक्षा बिना समाज अधूरा लागेत अछि
हँ आ शिक्षित समाज सदीखन प्रगतिशील होइत अछि
हमरा विश्वास अछि जे शिक्षा ही ओ शक्ति अछि जे व्यक्ति आ समाज दुनू के बदलि सकैत अछि
सही कलियौ शिक्षा मानव जीवनक सबसे महत्वपूर्ण आधार अछि जे व्यक्ति के ज्ञान संस्कार आत्मनिर्भरता विवेक आ उज्ज्वल भविष्यक दिस अग्रसर करैत अछि सम्पूर्ण समाजके ओ प्रगति आ स्मृति दिस ल जाइत अछि
बिल्कुल बिल्कुल शिक्षा केवल पढ़ाई लिखाई तकऽ सीमित नहि रहै अछि बल्कि ई जीवनक के हर क्षेत्र में उपयोग होयइत अछि आ मनुष्य के सही दिशा दैत अछि
बिलकुल क्याकि शिक्षा व्यक्ति के सोचबाक क्षमता समझ आ निर्णय लेबाक शक्ति प्रदान करैत अछि
सच कहू तो बिना शिक्षा मनुष्य अपन क्षमता के पूरा उपयोग नहि कर पाबैत छथिन
हँ आ एहि हुनका भीतर छिपल प्रतिभाके बाहर लाबैत अछि
हमरा लगैत अछि जे शिक्षा जीवनक सभसँ मजबूत नीव अछि जे पर पूरा व्यक्तित्व खड़ा होयइत अछी
बिल्कुल मजबूत शिक्षा बिना म म